हेलो!
हेलो!
ह कहियो?
की होय छै?
बढ़िया छै अपन कहियौ?
अपनो बढ़ियां छी। नाश्ता पानी भेले?
नाश्ता पानी अखने भऽ जेतै एखन तऽ तीने बजलै हन।
आब सुतो कऽ उठि गेलहु।
अच्छा अहाँ सुते उठलहु हन हमर हमर सबके तऽ एके गो काज छै अतऽ, खाली बैसल रहियौ। आ मुस के खाली पकड़ने रहियो। की करबै तऽ मुसके त हमेशा पकड़ने रहै छी ने मुस समझ ये कि नहि। नहि ये। हेलो अहाँके आवाज नहि अबैया। हेलो हेलो हेलो